हेलो।
नमस्कार!
जी नमस्कार! अहाँ बोलली न अहाँके की हाल छै।
हम्मे सभ नीक छि, अपनेकेमे नीक छि?
जी हमरो सबे नीक छै, अहाँ अपन बताउ ने खाना -पीना भए गेल छै?
हँ खाना- पीनामे हो गेल छै, आओ घरबाके पिछा भोजना छै।
जी!
ओहि लगसँ न्योता अबै छै तऽ, खाइ लै छै।
ओ तऽ नीक लागै छैय। ह
खानमे तऽ नीक लगबे करै छै, ओल दालि- भात खिबै छै, ओने प्रोग्राम होइ छै, प्रोग्राम नहि देखै छैियै अपने?
न हम न देखै छ श कमे ध्यान देबै छिम्र
हँ प्रोग्राम नहि देखै छि, ओ काल लोक प्रोग्राम होइ छै। रात भर प्रोग्राम भेल छै।
आहा देखै छि कि?
नहि सुनै छी सुनाइ देै छै ने, सुनैछी।
तऽ नीक लागै छै, अहाँके प्रोग्राम?
हँ प्रोग्राम नीक लगै छै, अपने प्रोग्राम नीक न लगै छै,।
न लागै छै, कोनो दिक्कत न भ छै।
हँ।
अउर बताउना आहा के तबियत कैसन छै?
हमर सबियत तबियत तऽ बड़ा नीक छै अपनेके तबियत नीक छै
जी हमरो तबियत साबने छै।
ह छिवकली जानै छिय अपने?
आँय्।
छिपकली देखने छै?
जी हम त देखले छिय अहाँ ने देखले छी?
हमो तऽ आमे सामने ह छै एगो। पिलुआ के मार के खाइ अच्छा!
डर उर लागै छै कि न?
नहि छिपकलीसँ कोन डरै छै, ओ पिलुआव के मारि कऽ खाइ छै।
ह।
हँ।
अब अभी अगर बेंगलुरुआमे रह तऽ कितना नीक लागै छै न अभी।
तऽ पढ़ा नीक लगै छै।
अभी रहती तऽ हर सप्ताह सप्ताह आरामसँे आब जाय कि
हाँ।
घूमत फिरत अ दिक्कत इ दिक्कत इ भ जाय छै की, हमनी के जल्दीये आ गेल रही। छै न
हमनी जल्दीये आ छै, बात इ ने छै, बात इ छै कि, अपनी रूमो चेंज करै छै तऽ दे
बढ़त दिक्कत बहुत हय।
हाँ। न होय छै अधिक।
माताजी, पिताजी के तबियत सब नीक छै?
हाँ माता पिताके सब तबियत नीक छै।
पढ़ाय लिखाय ठीक चलै छै?
हाँ पढ़ैया लिखैया ते ठीक करबे ठीक चलबे करै छै, अपनेके पढ़ाय लिखाय बताउ ने ठीक नीक चलै छै?
जी हमरो पढ़ाय नीके नीक से चले छै, हमरो पढ़ाय लिखायमे कोनो दिक्कत न छै, ठीके सब नीक चलै छै। आबो अहाँके तबियत सब नीक छै ने?
हाँ सब तबियत नीक छै, अपनेके तबियत सब नीक छै ने?
जी हमर तबियत सब नीक छै, हम आजकल खाना पीना खा पी के सुत आज तो अभी तक हम सुतबो न करले छी, अहाँ से पुछले रहे छी मैसेज करके कि अहाँ सुत गेल रहे छी, अहाँ ते सु सुत गेल रहे छी। ते फेनो हमर रा मैसेज के जवाब दे छै न।
हाँ हमु ने ने सुतला छीये एक घंटा सुतबे करै छियै, हमु ते जगले छियै डेढ़ बजले ते जगबे करै छै ते खातिर रउवा नी दुआ गेले छै ते सुत
हम अभी जाते रहै छियै सुते तब तक अहाँके मैसेज आ गेल रहै छै, अहाँ बोलै छी चलू कहाँ सुत जाय छै।
हाँ दिनमे सुतै छै ने।
हाँ दिनो मे आज कहां सुतै छिये, आज ते दिन भर सोचे सोचले छी। त अचल केले छीये शहर मे। उ एकरा मे पूरा रे चक्कर छै, अच्छा भेले छै कि कालू न गेल रहे छै न, ते कालू जेती ते फिरा दे। आजु खाता खुललै छै।
हाँ।
इ काम ते कनी नीको होय छै और बताउ हाँ। अहाँके तबियत सब नीक छै?
हाँ तबियत सब नीक छै, अपने सबेरे कथी बनाबै छियै।? हुं।
देखू ने सबेरे ते मम्मी खाना बनाबै छै, हम न बनाबे छीये सबेरे।
हाँ माताजी खाना बनाबै छी ने।
जी माताजी खना बनाबै छै, सावन बीत गेल छै की अभी सावन आबे वला छै?
ना सावन ना आबेबला छै, सावनवा अगस्तमे अबै छै।
अगस्तमे इहे न दू महिना आगे छै, न तीन महिना
दु महिना आगे छै।
देखु की होइ छै, सवनबा आइ छै तऽ, बरा नीको लागै छै।
हँ, अपने सावनमे घरे रहै छै, पहिले
ऊ खा ला। ना पहिले तऽ ना रहत रहे छे, पहिले तऽ रह रहै छेलिये, मोतिहारी त मोतिहारी मे सावन मे सब बोलबम जाइत रहे छै त, सब के मंदिरबा ना छै, ओमे से देखत रहे छै सारा लोग, बड़ा जाम लाग लगाबैत रहै छै, उहाँ पे पानि- उनी के व्यवस्था करैत रहै छै तऽ, उ हमु देखैत रहै छै, अब तऽ हियें से देखब, और की।
हमनियो देखि। येलैछै हमनीके। दस अगस्त। ले जाइ के छै देखे लैछे।
अहौं जाइ छै?
ना हम न जाइ छी।
हमनी के थोड़े अब जाय।
हँ हमुँ जाय छियै, बादमे जाय छियै।
होइ छी त चल जाइ छी।
हाँ। और बताऊ?
अहाँ अप्पन न बताऊ अउर? यहाँ सब ठीक छै।
हां, हम्मे सभ नीके छै, अपने सवेरे कथी -कथी बनाबै छै।
भात। दाल, भात, सब्जी तऽ बनबे करी जे रोज खाना बनई छैह, उहे नु बनई छै देखु सब्जी की चीज के बनई? हँ दाल, भात, तरकारी बने छै, आ तरकारी के कोन चीज? के बनै छै, इना
हँ। हमरो घरे त उहे बनबै छै दाल। चावल सब। ई बनाबै छै।
ह।
अपने सबजी किनयने जाइ छै?
न हम सबजी कनेय तऽना जाइ छै, सोचै छी पनीर बनाबयके लेकिन कल जाइके छै मोतिहारी तऽ, ओहिमे पैसा लागि जाइ छै, ताहि नहि खरीदै छिय अभी पनीर।
हँ पनीर नहि खट दै छै।
ह पनीर अभी सा हो जा छै।
हँ पनीर बिीना खा जाइ छै।
आज गेल रहै छै मोतिहार। ऽ ओ खातर खोलाब ल। हजार रुपआ के जरूरत पड़े छै आ रुपे न लगल रहे छै ई कहू दोस्तो के बोले छी। तऽ ओ डाल देबे छै फेर अहाँके ओकरा। देबै छीिय हम।
हँ हम तऽ पेमेंट अयबे नहि करै छै।
अहाँके न कहै छै अहाँके पास होइ छै कि नहि होइ छै।
आर जाइ छै तऽ हमूँ खोलवा लै छै।
देखू बड़ा नीक बैंक हो छै ओहि ल सोचले रहै छै कि दगो कोनो दिक्कत। ना भतै भऽ छै। आरामसँ अपन खुल जाइ छै।
हँ।
ई जरूत एगो सेविंग एकाउंट हो जाइ छै। एगो ओन काम वाला एकाउंट खोजै छै की।
हँ हँ ओ तऽ होहिएै।
ओल खुलबा लै।
हँ नामो खोलबा लै छै। ह।
आओर बताउ ने मातााजी पिताजीसँ शत गेल छै क।
हँ माता पिताभ सुतल छै अपनेके माता पिताभ सुतल छै।
ह जी त सब सत लै छै अभिय तऽ जी तनि देर पहिल जगल रहै छै त बोलाय छै हमरा सूत।
हँ।
अबु शकल छै।
सोति जाइ छै ने।
ह।
आ। नेना सुतै छै ने।
ह सुतै छी आजू कैसे द आजू सुतै जाइत रहै छी तऽ अहाँके फोन आ गेल रहै छै सोचलियै कि किछु करिए लेबै छी अहाँसँ बतियाइए लेबै छी क कबै छै नहि तऽ हम तऽ सुतबे करै छी। विना सुचल। आदमी के फ्रेश माइ थोड़े होइ छै।
हँ नहि होबइ छै ठीक कहै छी अपने।
ह।
आ दिक्कत ई छै सुते छै तऽ लड़का सब छै तऽ घरे मे आके जगाबे लागे छै।
घरेमे जा क जगह द छै।
ह्म।
कोन जाय कऽ जगह दै छै अपनीकेँ।
एक दोस्ते आ छै।
हँ।
हँ उठि जाइ छी आर। चलू तऽ नीक छै अहाँ से बात करके बड़ा नीक लागै छै फेर अहाँ से बात होइ छै की।
ठीक छै इएह कारण।
हं।